हेलो पल नारी ज आवाज नहि त एना फोन कर ले खराब फोड़ फोड़ के हेलो हेलो चीबू ह किरे क आरे बाद आयौ हँ बता इसी मम्मी क नाम हो छै नैय इकावन रुपए क्यो कह तऽ न देखा तीन से इ एकाावन जादा मम्मीे तीन से इ एकावनै मम्मी के पास एक्यावन एक्यावन खाली उनचास बल बोल उंतिस हँ क जमा हँ
इ सेवादारी पालन होगा ह
बेस ओल क बनाइ खाँ लेगी अरे मम्मी
देख उतने मनमे आय अ ई को
तँ बद्रीनाथ मे च हू क जाइए लाला क दैय जमान जमानने